आंघ
हमर सभ नीक छै सखी अपन कहू
ह सब ठीक छै नीक छै सखी आओर गरमी छुट्टी भ तऽ तनि सोचलै क तनी यात्रा उतर के प्लान बनाय रू के यात्रा कल सखी
के सखी
तो कहीं यात्रा के पलान बनैला की नहि सखी
बनयले छियै सखी
हँ त हम तनी यात्रा के प्लान बनै ले छिय तनी एने ओने फोन घूमै
मंदिरे के स्थान घुमे छै छियै
त हम त मन्दिरो के स्थान सोचल छै आ तनि तनि एने बाहर फिरे घूमे
पार्क आओर देखेब मौल दुलके
पुछै छियै कनि छुट्टी मे तनि क तऽ समय मिले छै कि तनी एने ओने घूम के आ जाय छियै नहि तऽ भरो साल कहाँ घर से कदम बाहर निकाले के समय मिले छै सखी
ओही तऽ गरमिे छुट्टी मिलल छै तनि गर्मिे येछुट्टी आरमे तनि बाल बच्चा भी घुमै छै
आगे त हँ गर्मी होब कि घ
निकलेके मन ना नख बचन लड़कन बचन लैकिन जीद करते रहत त्तो
आ को चिज करे सखी तऽ गर्मी में तऽ ढेर गर्मीेये हो जाय छै आ बरसात में तऽ निकले ना छै आ बाकि ठंडा में तऽ ढेर ठंडा जा रहा बरसात एबे छै तऽ कोयो सीजन तऽ कोयो मौसम ठीक न छै घूमे के
कोयो मौसम ठीक कै से नीके बात से सखी सखी लेकिन अपन घूमे वाला तो घूमे घूमे
शी रह बात अच्छा अच्छा सखी ओहि से तऽ सब गर्मी जाड़ा बारिश भुल के तऽ सब पलयने टालैत रहै छ लेकिन ह सोचलि कि हे से पता भी न पलनि जोकी बन्द होय से सोचलियै कि न कनि घुरे फिरे भी जरूरी छै जीवनमे
मान तनि हल्का लगे छै अपनो आरके आ लर कनो आरके के
में र र केना म ने ब्याकुल भऽ जाय छै
व्याकुल लगैत छै ने तनिये ने ओने निकलै तऽ बातचीत चारि लोगनसँ होइत छै तऽ अपन तनि मन उना मन हल्का लगै छै
हँ
बात उत कर लेबै सँ
आउ तोहर स्थानमे कोइ कह घूमय केँ जगह छै सखी
हमर स्थान तऽ में तऽ बड़ी घूमयके जगह छै मन्दिर तऽ ढेरे छै गली गलीमे मन्दिर छै छोटा छोटा जादे तऽ भगवान शंकरकेँ मन्दिर छै इहाँ बड़ी फेमस एगो मंदिर छै महावीर मंदिर जेकर लड्डू बहुत प्रसिद्ध छै बड़ी खायमे अच्छा लगैत छै
जरूर खाएब हमरा तऽ याद स्थानमे छै पुराना पुराना बड़ी महत्वकेँ बापरौ बा भक्त सभ आ के पूजा करै छथि आ दुर्गा पूजामे ई सब शक्ति पीठ मन्दिर मे बड़ी लंबा-लंबा लाइन एतना लम्बा की रोड तक लाइन लगै छै आ ऊपर सँ ओ सभ छह-छह सात-सात घंटा तऽ पूरा ई लग जाइ छै कि माता रानी केँ दर्शन होबए केँ देखैएके आ इतना भीड़ छै इतना भीड़ रहै छै बाद भेल तबो भक्त जायकेँ एकदम कैंसिल करै छै एकदम जाइ छै बड़ी जाइ छै एतना भक्त जाइके मायकेँ दर्शन करके आय छै की कहि सखी हँ फेर मन ये ओतए जायकेँ शक्ति पीठके
से तऽ ठीके कहला सखी
हँ सखी आओर अपन केना की कोइ प्राचीन जगह बताब
का चीज सखी
अपना जगहकेँ तनी प्राचीन जगह बताब स्थान कोइ मन्दिर भरी प्राचीन छै
सारा मन्दिर तऽ प्राचीने छै नीचेसँ निकलल रहैत छै कोइ कोइ मन्दिर
अच्छा तब ठीक ह अबाज तोहर बड़ी पीछे से आ रहल छै तनी साइड हटके बतियाबे छै तऽ तनि नीक तनी अवाज आय छै अहाँकेँ
ठीक आबै छै बाज देखू तनी
मनी मनी ठीक हो गेल छै अवाज लेकिन बड़ी एने ओने केँ अवाज आवैत छै
हो तनी लड़कन बच्चन बदमाशी करैत छै
जे नै हँ अभी गरमीकेँ तऽ छुट्टी होइल छै तऽ तनि बच्चन बुच्ची खेल करैत छै नै
हँ बहीन का कहियो गै गर्मीमे ऐसही पागल लगैत छै आ इ सब तऽ आओर पागल कर देबय छै लड़कन सब गर्मी छुट्टीमे एक महीना छुट्टी मिलतै मिलै हइ आ बड़ी माथा खराब करि देबै छै लड़कनसभ
एहि सभ चीज वादमे याद आबय छै तनी हँसी आबैय छै
से तो नीके छै थोड़ा मोड़ा करै छै तऽ ठीक छै लेकिन बड़ी जादे इ सभ हल्ला करैत छै
का करबू सखी धीरे धीरे सभ बच्चा बदमाशे हो जाइत छै कोइए कोइ बच्चा निकल जायत छै की तनि शान्त मिजाजकेँ रहैत छै नै तऽ बच्चा सभ तऽ बड़ी नटखट बड़ी नदान होैबै छै
अभी तऽ एगो कार्याके काज भेटायल छै सेहे अपनमे लगल छियै
हँ हमरो कार्या केँ काज भेटाएल छै कार्या केँ काज तऽ बड़ी नीक होइत छै सखी एकदम तऽ कोइ दिक्कत नहि होइ रहलै काज सँ
अभी हमरा ही तऽ बड़ी मोटर छै लाइन कटै छै तऽ टाइम टाइमसँ मोटर चलाबैत छियै।
त लाइन कटेकेँ समस्या तऽ बड़ी छै से का कही इतना गर्मी छै कि ट्रांसफार्म तक गर्म हो जाइत छै से खातिर लाइन होव लागके मजबूरी छै कि ओ दुइ घंटा तीन घण्टा लाइन काटके छोड़ देबै छै एकरामे तऽ की कही बोस धारि देबे छियै हम्मे
आ सखी
से तऽ इनवाटर छैक कि दू तीन घंटा एकदम बढ़िया से चले छैक कि परेशानी नहि होबय छैक कि लाइन रहय छैक
गर्मीमे बड़ी परेशानी छैक छ्तहु पड़ एकदम सुतयकेँ मन नहि करतहुं खुला आसमानमे
कर सी हमरो खुलामान पी
सांझ आरकेँ तऽ खाली साँझ आरकें जाइत छियैक फूल उलमे पानि पटाबैत छियैक तनि टहल उहलकेँ लड़कने लेके फिर आ जा छियैक
हँ रखय छैक अहाँके छ त को मतागतै
केँ सखी ह
ह त छै ख छै क ह बाँ जाइ छै सखी तो हर
आबि सखी ठीक छै ठ ठीक छै ठीक छै